हलो।
हलो।
हांजी, जय झूलेलाल, कहिड़ो हाल आ?
हम्म, बढ़िया, तहां ॿुधायो?
बसि मां बि ठीकु आयां।
हम्म, आप ॿुधाय। मां राजस्थान अजमेर, तहां?
अच्छा, अजमेर राजस्थान मां दिल्ली।
अच्छा।
जी।
और कहिड़ी एज आ?
मांजी एज थर्टी थ्री।
अच्छा।
हम्म, अऊं तांजी?
एकवीह।
अच्छा, एकवीह साले जा आहियो, त पढ़ाई ता कयो या जॉब वग़ैरह कुछु?
न न पढ़ाई।
अच्छा। छा पया कयो?
एम, एम ए।
एम ए ता कयो अच्छा, मां ट्यूशन पढ़ाईंदो आहियां। नांहें खां ॿारहें, मैथ्स, न न। मैथ्स अऊं इकनॉमिक्स अकेडमिक्स। नाइन टू ट्वेल्, हा।
मुखे मैक्स सिखणी आहे।
म्याथ सिखणी आ?
हा लो स्पीड कानथी अचे। बैंक जे लेवल जी बैंक जे लेवल जी।
अच्छा अच्छा अच्छा मीन्स तंवा हे। कंपेटेटिव एक्ज़ामस जे लाइ ॻाल था कयो?
हा।
हा त हेॾे इंस्टीट्यूट बि आहे नी ऑन। प्रैक्टिस खां अची वेंदी तव्हांखे। आऊ तंवा त हूअं ई आर्टस वठिं हूंदी न इलैवंथ में त? त मैथ्स त त अंटा चाह्यो तव्हां।
त ही त ग़ालायां हि त कमायांय। ह माना मैक्स। खणी कोन अवना हर शइ शइ मां मैक्स आहे। पर मैक्स त ईंदी आहे बट स्पीड कान आहे।
स्पीड कान्हे अच्छा उ प्रैक्टिस सां ई ईंदी तव्हांखे। बेसिक केल्कुलेशन खे थोरो परफेक्ट करणो पवंदो आऊ। बाक़ी तव्हांजे इंट्रस्ट ते डिपेंड गिंदो आ मां बि वठ। हुई हिनजी कोचिंगे पांजे पंहिंजे टाइम।
इंट्रस्ट त आहे मूंखे।
अच्छा। त ट्राए कयो ऑनलाइन ट्यूटर काफ़ी मिलंदाइन मां एकेडेमिक्स त पढ़ाईंदोआयां। हुनजी नॉलेज आ थोरी घणी। बाक़ी मां बि परर्फेक्ट न आयां हुनमें अकेडेमिक्स में टोटल परफेक्ट आयां नाइन टू ट्वेल्व।
अच्छा।
हा हुनन में काई दिकक़त कान हे।
उन दिख दा न। हा हिनन में बि ह मूंखे न मैक्स त त। त असां न मां न बैंक जे ख़्याल त छॾी वईयां। बैंक जो आ न बैंक जो उह जो पेपर आ न। एतरो हार्ड आहे ऐं न। हूँजी मैक्स जो न मैक्स में न। टाइम घणो थोरो मिलंदा आहिन असांखे वीह मिंट में चालीह कूएस्शन।
अच्छा।
त वो पूरे कांन तो थिए।
केहड़े लेवल जी मैच तव्हां केहड़ा टेस्ट। तो ॾे हे कम बैंक ए्ज़ाम कई थव जो चव।
हा आर आर बि आई बी पी एस आर आर बि।
अच्छा अच्छा राजस्थानी बोर्डो पे समझी वयोम।
हा न उ त डेली मां बि आयां न आई बी पी एस त।
आई बी पी एस अच्छा अच्छा अच्छा ओके हां जी हां जी।
आर आर बी जो एक्ज़ाम ॾिनो मां अं पिछले साल। अना हुनन म न अ मूंखे ना पतांलीह मिंट। अंन हुनन में मुंजे असी क्येसंन करनो खपे चालीह। हिनन्जो चालीह मैथ जे।
ट टाइप।
पोजीटिव टाइप।
अच्छा हा। ह कप्यूटर बेस समझी वियम ऑनलाइन तवाँखे ऑपशन फिल करणा आहिन।
हा त हुन जी मेथस त ठीक हुई ईजी हुई ऐसा नई था की ह न। कोशन हली कान हूंदो अं कोस्संन। हल त थींदो पर द हुनन में न क्या है? टिह टीह सेकेंड में न हेक कोश्चन हल करे हुनन खे न।
हा हो त कहणो पवंदो आ, हो त, हुनमें त स्पीड ई ॾिसदा न ब्यो आहे छा? की केतरी जल्दी माण्हू सोल्व तो करे। प्रेक्टीस कयो वधीक।
वधीक प्रैक्टिस कयां बट्।
मगर हे आर्ट्स वठी करे बैंकिंग में कीअं? हे माखे सम्झ न आयो थोरो घणो अगर ॿुधाइण चायो तो?
न हो त मां ऐसे ई। मुंहिंजो इंट्रस्ट बि ओह मैक्स में अए मैक्स में मुंहिंजो। पेहेरयों इंट्र्स्ट हो पर मा न साइंस में न जो। ज्यूजलॉजी और हिन फिजिक्स कमिस्ट्री वग़ैरह। हिन करे न मां मैक्स न वरती।
अच्छा।।
अ मां सोशोलॉजी में न एम ए कई अ मां न सुस्। सो मां सोचे पयो मां छा यू जी सी कयां मां।
अच्छा।
पता मां अभी छ महीने है मुंजे पस। त हुनन जी उ कंदा मां तयारी रिसल्ट त पवंदो ई छा आहे
मेहेनत कयो। थी वेंदो।
इकीह साल त हो ई जाएग़ा ॿावीह तक तो।
हा हा ॿावीह ताईं थी वेंदो, कृपा कंदो झूलेलाल ब्यो छा।
हा, क करे जल्दी करे।
सूट। ब्यो छा तो हले, पढ़ाई जे अलावा छा तो हले?
पढाई जे अलावा त कुछ तो कोन हले।
अच्छा, त भा भेण आहे तव्हांजो वॾो नंढो?
हा, न वॾो वॾी सिस्टर आइं उ मैरिड आईं।
अच्छा मैरिड आहे ओके।
नंढड़ी भेण थस औ नंढिड़ो भाई।
अच्छा।
हा।
हलो आऊ बिज़नस फादर जो। बिसनस वग़ैरा बिसनस बेकग्राउंड, हा वधीक बिजनस वारा ई गल्दाइंन सिंधी त।
अजमेर मां बिज़नेस ई आहीं सभ सभिन जो।
हूं हूं हूं सिंधियन जो ई वधीक। अगर इंडिया जी बि ॻाल कयूं असां मैक्सिमम सिंधीअ जो सिंधियन जो बिज़नेस ई आहे।
तव्हां मैरिड आयो?
हा मां मैरिड आहियां ॿ ॿार आहिन मुंजा।
अच्छा।
हा, नंढो भा आहे मुंहिंजो। पंजुवीह साले जो आ, हाणे साल हिकु हिकु ॿ साल रुकी करे हुनजी शादी कंदासे हाणे हलाए थो प्रोविजनल स्टोर पांहिजो।
अच्छा सुठा आहे।
हा।
सुठी ॻाल्हि आहे सब डैलीअ में बि न एतिरो हाई कान
हा, मुंहिंजी वाइफ बि मुंहिंजे साण ही मुंहिंजे साण ही पढ़ाई पढ़ाईंदी आ इंग्लिश अंऊँ साइंस।
अच्छा।
मां मैथ्स अंऊँ इकनॉमिक्स हो इंगलिश और साइंस
ॾाढी सुठी ॻाल्ह आहे।
हूं मिली करे पढ़ाईंदान असां
हा एजुकेशन में त हे हई अॼकल्ह एजुकेशन ॾाढी मेंहगी हूंदी आहे अॼकल्ह
हूं, हूं बाक़ी हिकु बार न मैथ्स जो पेप पर मोकिलजो तव्हां जेका तव्हां चया पियो नी हाणे, चयो पिया भई डिफिकल्ट आयो हुयो। हिकु बार मोकिलिजो मूंखे ॾिसणो आ आहे छा हुन में
मां निकारे करे ह ना तव्हांखे ज़रूरु सेंड कंदी
ठीकु आहे, ठीकु आहे, केतिरी कॉल थी वयूँ तव्हांजी हिनजी?
मुंहिंजी तो अं नवे कॉल थी वयूं हन डे ॾ
अच्छा ॾह कॉल ॾह कॉल थी वियूं आहिनि मुंहिंजी पंजवीह-छवीह हूंदी
छवीह मतलब मुंहिंजे मूंखे बि करणु खपे अ वीह कॉल
अंऊँ तव्हांखे पतो तव्हां जॉइन कॾहिं थियो आहे थियो आहियो हिनमें
संडे खेे
संडे ॾींहुं अच्छा, माखे टे-चारि ॾींहं थी विया अंऊँ हे आहे बि ॾहें तारीख़ ताईं तव्हां अॼु जो हिन जो सेमिनार अटेंड कयो हुयो, ऑनलाइन जहिड़ो लिंक आयो हुयो इकबाल कौर मोकिलियो हुयो, हुनमें ॿुधाइनि पिया हो भई ॾहें तारीख़ जो कॉलिंग जो काम अचदो, हुन खां पो सिंधी देवनागरी जो ट्रांस्लेशन जो कमु अचे थो हूं
त ही कम कब तक आ?
ॾहीं जुलाई ताईं, ॾह ॾींहं आहिनि हाणे
त ॾह ॾींहं में असांखे टीह कॉल करणु खपे
न, न टीह न तव्हां मैक्सिमम करे सघदा आहियो तव्हां हो कंप्लीट केंदो, तव्हांखे ॿी अची वेंदी, वरी ॿी अची वेंदी
न मुंहिंजी न मुंहिंजी साहेड़ी या मुंहिंज ही ही चवे थी त न टीह कॉल कमपलसरी आ
अच्छा
हो बि टीह ॾींहं में
माण्हू त हिकु, हिकु ॾींहंनि में ॾह-ॾह, पंद्रहं-पंद्रहं कॉला था करनि
पो असांजे, असांजे पासे हेतिरो टाइम बि कान आहे
मूंखे त पंज मिली हुयूं वरी पंज थी वई त ॾह थी वई हो हाणे ॾह पूरी कयो वरी पंद्रहं पूरी कयो फिर वरी वीह वीह वरी पंजवीह ऐं हुन खां पोइ अची वियासीं टीह काॅला पूरी कयो छवी कॉल थी हले मुहिंजी
न हम मां त मां त रिफ्रेश ई कोन कई सुबुह त ॾेखां थो पोइ ऑलरेडी रिफ्रेश थी हुई
अच्छा रिफ्रेश में न जॾहि तव्हांजी कॉल पूरी थींदी आहे नी जीअं पंज कॉल आहिन
हा
त जीअं तव्हांजी पंजी कॉल थींदी हेॾे लिखे ईंदो सब्मिट ऐं चैकिंग फॉर न्यू वर्क हीअं करे कुझु
हा त मां चैक इन ई कन कयां न त तव्हां फिर बि न हू ॾेई छॾा मूंखे
छा
कयो कयो हू ॾेई छॾां मूंखे वर्क त कीअ पांच टास्क और
हा हा उह ॾेई छॾींदा आहिन ऐं तव्हां दि ॾिठो आहे पंहिंजो भई तव्ह ॾह मंट था ॻालायो हुन में इफेक्टिव स्पीच केतिरी आहे तव्हांजी
मुहंजी आहे पांच मिनट छह मिनट सात
हा एतरी सभिन जी एतिरी थी अचे मुंहिंजी हिक ॿिन कॉलन में आहे अठ नव मिंट बाक़ी सभिनी में
त तव्हांजी सिंधी ॾाढी क्लीयर आहे
अच्छा माखे त मुहिंजी इलाही घट लॻ दि आं मां अजमेर मां हिक ॾाॾी हुई सुबह जो हुन खां ॻाल्हायो हुनन खां हो त हीअ ॻाल्ह करे पई जीअं माखे लॻे पियो भई माखे त ईंदी नाहे सिंधी
अच्छा
हो उर्दू सिंधी बि जाणे ईंदो अहु हुनन खे देवनागरी बि ईंदी हुई सिंधीअ में सिंधी देवनागरी वारी बि ईंदी हुई ऐं चहे हो ॿुधाए पई भई मां क्लास क्लासा वठंदी आहियां हिनन जी
हा
हलो वरी ॻाल्हायूं था हिन जो टाइम त पूरो थी वियो ठीक आहे
चलो ठीक आहे
जय झूलेलाल
जय झूलेलाल